हेलो हँ की हाल चाल छै
ठीके छै अहाँके सुनाउ
हँ हम्मे भी नीक छियै
हँ अहाँके आवाज कम आबै छै की नेटवर्क नहि छै की
नहि नहि तनिका तनिका कम आबै छै लेकिन बीचा बीच मे ठीक हो जाइ छै
ओ ठीक छै आ बताउ सब हाल चाल ठीक छै
हँ सब हाल चाल तो निके छै जेना आइ केहन गहमशान गरमी छै छै जेठ के दुपहरिया मे देह जरि रहल अछि अहाँके खेतमे पानी दे देलहु की
आ भोर सकल उठी के मोटर चलाय देलहु मुदा ई गर्मी मे तऽ हद कर हद पार कऽ देले छै हँ कहैत कहै छै जे अड़ता अड़तालीस डिग्री छू लेलक छियै मिथिलामे एहन गर्मी कहिनो कहिनो कहियो नहि पड़त छै
सत्य कहलू हमर बाबा कहैत रहती जे बैशाख जेठमे गर्मी होइत छै मुदा आषाढ़ आबीेते इन्द्र देवता पानी दे दैत छथि अब तऽ सावनमे सेहो सुखाड़ रहैत छै मौसमके रंङ्ग ढंङ्ग बदलि गेल छै
हँ मौसम विभागवला कहैत छै जे जलवायु परिवर्तन भए गेल छै भए रहल छै कारखानाके धुआँ गाड़ीके धुआँ जंगल के कटाई सब मिला के धरती के ताप बढ़ि रहल छै
हम तऽ अनपढ किसान छी ई जलवायु परिवर्तनके के मतलब छै
हूंम्म देखियौ अब की करियै भाय धरती के चारू दिशा हवा के एकटा चादर छै ओहिसे कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन जकाँ गैस बेसी भए गेल छै ई गैस सूरज पे गर्मी क बाहर नहि जाय दै छै जेहने शीशा परमे शीशा घर मे गर्मी रुकि जाइत छै तहिने धरती गर्मी गर्म गर्मी भए जाइ छै और भाए रहल छै गर्मी
हँ बुझल हूँ तहि लेल जाड़ कम आ गर्मी बेसी पड़े छै बे मौसम बरखा होबै छै काल्हि के दिन मे गाम में ओला पड़ले फागुन में ओला बताउ तऽ बाप रे ई अनहोनी छै
वही ओला में गेहूं के बलि गेहूँं के बलि खेत ही में झारी गेल आम के मंजरी टूट गेल मौसम के मिजाज किसान के बर्बाद कऽ देलक की कही ई ओला त और सभ बर्बाद कए गेल छै
हँ देखू ने पहिने तऽ लोक मौसम के देखी के खेती करैत छल माघ मे खरमास लागल फेर ब वसंत चैत्र में होली बैसाख मे जूड़सीतल हर मास के अपन हवा पानी अब तऽ सब गड़बड़ भऽ गेल
ई पंचांग देखिके बुझाइ बुआइ करैत रही के धान हथिया मे मकई तब तऽ नछत्रो धोखा दे छै कहै छै कि हथिया मे पानी बरसत मुदा आसमान साफ है
आ बाढ़ी के हाल देखू करनो सुखाड़ कखनो बाढ़ी कोशी कमला बागबत सभ नदी बेकाबू हो गई छै जेना गाम के गाम डूबी जाय छै
हूँ मिथिला तऽ बाढ़ि क देश सब छल मुद्दा अब बाढ़ी के समय बदलि गेल छै पहिने अशर सावनमे आबै छै आब तऽ कातिकमे सेहो आबै जाइत छै फसल काट काटबाक समयसँ प समयमे पानि आ पानि दै छै तऽ की करतै
हँ जेना शहर त और बुरा हाल छै सीमेंट के जंगल पेड़ पौधा न गरम तऽ ताव जेका तपैत छै सड़क हिट आइलैंड कहत छै गाममे तऽ कम स कम आमके गाछीमे छाँह भेटाइत छै
ह हँ हमर दुआरि पर नीम के गाछ छै दुपहरिया म ओहि के नीचाँ बैठल छी तऽ ए सी जकऽ हवा आबै छै गाछ वृक्ष तऽ भगवान क वरदाने छै
मुदा आब तऽ गाछ काटी के प्लॉट बनी रहल छै पोखरी इनार पाटी के मकान बन रहल छै पानिमे धरती नाही समाइत तऽ बाढ़ि सुखाड़ तऽ अऐबे करत
हँ तो ठ ह समय देख देखै छी ने हमर ससुराल सुपौलमे छै जे ओतहि प कोशीके बान्ध टूटि गेल छल दू हजार छओमे लाखो लोग बेघर हो गए मौसम के सम तऽ नदीके मिजाजो बिगड़ि गेल छै
हँ कोशी के कहर वैज्ञानिक कहैत छथि जे हिमालय के ग्लेेशियर पिघलली रहल छै ओहिसँ नदीमे एकाएक पानि आबि जाइत छै फेर गर्मीमे सूखा पड़ैत छै
आ तखन उपाय की छै हम गरीब किसाबके की कर की करय सकैत छी
बहुत किछु बहुत किछु क सकैत छै देखू पहिला तो गाछ लगाबी एक गोटा पाँचटा गाछ लगाबी नीम पीपल बर्गर आम शीशम ईसभ ऑक्सीजन जे दैत छै आ तापमानो घटाबैत छै
हँ हमर खेत के शीशम लगा देनेे छै छओ लक तऽ ल करियौ दुना मे लगत ब छै
देखू पानी बचाबी खेत मे मेड़बंन्दी करू पोखरी खुनाबू छत के पानि जमीन मे उतारू मिथिला मे तऽ आहार पानि के परम्परा छल ओकरा फेर जीवित करू
हँ हमर बाबा आहार खुनबैत रहथिन ओहिमे बरखाके पानि जमा होइत छल फिर फेर खेत पटाइ छल आब तऽ सब
हँ तऽ तेसर देखू रसायन कम करू यूरिया डी ए पी सब माटी मरि रहल छै गोबर के खाद जेना केचुआ खाद जैविक खेती मिट्टी जीवित रहत तऽ मौसमो के मार सैह लेत नहि
हू हम तऽ गोबर आर नीमके से तँ खाली मिलाए कऽ दैत छी फसलहुँ नीक हँ माटियो नहि होइ जाइ छै
हँ मौसम के जानकारी रखू मोबाइल पे मौसम एप आबि गेल छै कृषि विभाग वाला एग्रो एडवाइजर दैत छै ओकरा सुनी के बुआइ निराइ करू
मुदा भैया हम आर फोन तऽ बटन बालैत छी इन्टरनेट नहि चलै छै आब ओहीसँ दिक्कत छै किछु बुझाबे नहि
तऽ तखन रेडियो सुनू आकाशवाणी दरभंगा से साँझ मे किसान कार्यक्रम आबे छै ओहिमे मौसम के हाल बताबैत छै पंचायतमे सूचना बोर्डपर सेहो लिखल जाइत छै
ई तऽ नीक कह कह आ सरकारके की करबाक चाही
सरकारके बांध मजबूत करयैक‌ चाही नहर के सफाइ करबक चाही फसल बीमाके प्रचार करबाक चाही सोलर पम्प पर सब्सिडी देबेके चाहि आ गाम गाम मे मौसम केंन्द्र लग लगवाबेके चाही आ सबसे जरूरी जंगल बचवाबेके चाही
ई तऽ सही बात हमर पोता कहै कहै छि जे ए सी लगा लिऔ मुदा ए सी से तऽ बाहर आर गर्मी होते
हँ ऐसी तऽ अमीर के शौक छी गरीब के लेल तऽ गाछे एसी छी एकटा पीपल के गाछ दस टा ए सी के बराबर ऑक्सीजन द छी ओहो मुक्त
हू आ ई मह पुरषके जाड़के मोन पड़ैत छि खेतमे पालऽ पड़ै छै पोखरिमे बर्फ जकाँ पापड़ी अब तो स्वेटर न ही निकल निकलाय पर
हँ जाड़ के मौसम भेल छोट भए गेल मच्छर बारहो मास मलेरिया डेंगू पहिने तऽ जाड़ मे मच्छर मरी जाइतत छल
ह आ बसानत कोयलीे तुहू तुहू आमके मञ्जरके गन्ध तब तऽ फ्ागुनमे गरमी आ बसन्त भेटबे नहि ह करड़ै छै तै मौसम तऽ एकदम बदलि गेल छै
हँ ऋतु चक्रर बिगड़ी गल छै छह ऋतु से घटके तीन ऋतु गर्मी बरखा धुंध बर्षा बसन्त शरद हेमन्त खोय गेल
हमरा नतिी पोताके नीक मौसम देखबा देखबा लेल नी भेटत
भेटत हो न दी हमसभ आइस यदि हमस आइ से सुधरी हर घर मे गाछ हर खेतमे पानि हर दिलमे प्राकृतिके प्रति प्रेम जे होइ तऽ प्लास्टिक कम यूज होइ आ साइकिल बेसी चलाबू बिजली बचाबी पानी बचाबी
ह तऽ सही बात छै हम पण करै छी भैया अगिल जुड़ जुड़शीतलप पाँचटा आमके गाछी लगइ अपना खेतसँ आहार खुनाए खुनाएब पोताके साइकिलसँ इसकुल पठायब
हँ ई अहााँके नीक विचार छै जे हमहु शहरमे अपार्टमेंट के छत पे किचन गार्डन शुरू केलहु अछि तुलसी मिर्ची धनिया छतके ताप पाँच डिग्री कम भए गेल
भैया मौसमके सङ्ग सङ्ग हमर त्यौहारो जड़त छै छठमे नदीमे पानि नी सामामे ओस नहि होलीमे फूल नाही मौसम बिगड़त तऽ संस्कृति बिगड़ल जायत कि करि
सत्य बचन ताहि लेल मौसम बचायए मानय संस्कृति बचायएब चलू एहिइस मौसम मित्र बनी आस पास के लोकके जागरूक करी
चलू भै अजसँ आसपासके मत्रे जागरूक करब अहूँ पा पहिने नीमके गाछीमे बेसी बेैसीके भैसीके लस्सी पीबी गर्मीके काट एहिहीसँ पड़त आ हँ कल्हि घरे मौसम चौपाला राखी पञ्चायत मे सब किसान के बजाय
बहुत नीक विचार छै गाम से शुरुआत होय तखन देशो सुधरत मौसम के दुश्मन नाही दोस्त बनाबी ठीक छै चलू तब कलप हँ कल पञ्चायत में भेटाब अहाँ से ठीक छै
ठीक गोर लागतऽ ठीक हइ ठीक छै